हलो।
जी भैया जी की हाल हय?
ठीक छै, देखियौ ऑनलाइन ऑनलाइन जे रहै नै ऑनलाइन ऐला से आदमी सबके बहुत रंग के सुविधा भऽ गेलै।
जी-जी।
जेनाकि आदमी के ऑनलाइन मे बहुत किछ सीखा के मिलय छै। पहिले-पहिले के जे रहय जे ओतय आदमी जागरुक नै रहथिन।। जे सीखा के नै मिलैत रहै अब देश-विदेश मे देश-विदेश मे जे चीज देश-विदेश में जे चीज होय छै अपन ऑनलाइन के माध्यम से जानकारी मिल जाय छै।
जी-जी।
तुरंते बात होय छै जे
जी।
ऑनलाइन के माध्यम से सीखा के मिलय छै।
जी-जी ऑनलाइन के स दुधा जे छै न, देखियौ
अ-ऑनलाइन देखियौ, ऑन देखियौ ऑन ऑनलाइन जे रहै पहिले सँ रहै लेकिन आदमी के नजरिया में ओतेक जागरूक नैय रहै। जहिया स कोबी जहियास से कोबीड ऐलै न तहिया स ऑनलाइन आदमी जागरूक भऽ गेलै। जानऽ लगलै। जे ऑनलाइनके माध्यम सँ बहुत किछ सीखऽके मिलै छै।
सही कहलियै सही कहलिये, पूरा सही बात कहलियै अहाँ। देखियौ पहिले पहिले रहैय करोना से पहिले ऑनलाइन त क्लास रहबे करै। बात तऽ सही कहलियै हं, लेकिन ऑनलाइन के आज ऑनलाइन के पीछे बच्चा नैय रहल।
हँ, हँ।
लॉकडाउन जे लगलै तऽ आदमी बच्चा जे सब रहथिन सब बैसल रहै छलखिन, कोइ काम धन्धा रहै न, कथी कर सबकुछु बन्दे रहल, सब आदमी घर पर रहै छलखिन। तऽ सब अपन कोज खलिहान देखैत-देखैत देखलक नैय ऑनलाइन में परहाइ होइ छाइ। बढ़िया परहाइ होइ छै, बड़हियां रंग के मास्टर मिलै छथिन। तऽ लॉकडाउन में मास्टर सबके मतलब ऑनलाइन क्लास के बड़्हि गेलन मतलब बड़्हिआं बिक ख्याता बड़्हलैन तऽ सब ऑनलाइन क्लास केनाइ शुरू केलखिन।
हम्म।
जी, तऽ ऑनलाइन किलास शुरू केलखिन तऽ इहै मे सब सिखनाइ शुरू केलखिन, आ बहुत नीक लगै हैऽ। ए-ई ऑनलाइन किलास बहुत सुविधा दै हैऽ। हमरो सब के हमर गामक के लड़को सबके हमर देशर-देशो के लड़का सबके सब युवाके सबके दै छन।
हुम्म। हँ-हँ सही कहलियै, देखियौ जेना जे ऑन-ऑनलाइन के माध्यम सँ ऑनलाइन जहिया सँ आदमी के नैय जागरूक भे जहिया स आदमी मिलै ऑनलाइन के माध्यम सँ, तऽ बहुत किछु सीखय के मिलै छै। जेना कि अहाँ देश विदेश में किछु होइ छै, या कोइ आदमी बड़्हिआं चीज बड़्हियां कारी करै छथिन।
जी-जी-जी।
हुनकर ऑनलाइन के माध्यम स जागरूक आदमी के मिलै छै, देखऽ क, सुन क, तऽ आदमी ओहो सब देख क तनी जागरूक होइ छथिन, जे हमहुँ ई सब करू, ई कम करू, जे ओ आदमी के खीन, ऑनलाइन के माध्यम स जानकारी बहुत बन्हियां मिलै छै। तभिए न आदमी के ऑनलाइन के माध्यम से देखला सुनला पर मिल-देखै छथिन, सुनै छथिन, तब आदमी के अन्दर उत्साह पैदा होइ छै।
जी जी सही कहलियै। सही कहलियै, ई बहुत सुन्दर बात कहलियै अहां।
ऑनलाइनके माध्यमसँ आदमीसं उत्साह पैदा होइ छै तऽ आदमी देखै छथिन तऽ हम आदमियोके अन्दर उत्साह पैदा होइ छै जे हमहूँ करब ई काम। तऽ ईसभ, ई सब ठीक छै, आन ऑनलाइन ऑनलाइन एलाक के बाद ईसब जादा सीखऽके मिल गेल छै अभीके समयमे
हँ हँ। जी सही कहलियै, ई समय मे ऑनलाइन के चर्चित ऑनलाइनके विख्याता बहुत भऽ गेलनि हेँ आब उपयोग जा उपयोग बहुत भऽ रहल छै ऑनलाइनके क्लास। ऑनलाइन के क्लास मे छै कि देखियौ ऑनलाइन के क्लास बढ़िया छै तखन ने उपयोग भ रहल छै। बढ़िया जहने लागि रहल छनि युवा सभके बढ़ियां लगै छनि तब देखियौ करोना के लॉकडाउन के समय मे खाली मतलब तैयारी के ऑनलाइन से क्लास चले छले लेकिन अभी यह हां देखियौ पाँचमाके, छठाके, दसमाके, नओमाके सब किछुके ऑनलाइन क्लास मिल जायत। पहिला क्लास के ऑनलाइन क्लास मिल जायत तऽ बहुत अहाँ आब पहिले ओतेक नहि रहनि लेकिन एमहर आबि कऽ बहुत भऽ गेलनि हेँ एहिसँ सुविधा बहुतके चीज के बही गेलनि। आब होइ छन की जे देखियो पहिले होइ छले जे गामक के लड़का सब सब लड़की बचिया सब, सब बाजार जाइ छले ट्वेल्थ के पढ़ाई करऽ तऽ टेंथके पढ़ाइ करऽ, आब ऑनेलाइन पढ़ि लैत छथिन। घड़े पर बैसल पढ़ि लेला। तऽ नीक लगै छनि आ खुशी होइ हे जे हँ देशमे ईसभ चीज अयला तऽ समयके बचत भेल, सबसँ बड़ा बात छै समयके बचत भेल। जी।
हँ सही कहलियै अहाँ।
जी जी।
अहाँ कोन सब्जेक्टसँ पढ़लियै ऑनलाइन?
ऑनलाइन तऽ हम पढ़लु हेँ इएह। जी के, जी एस पढ़लु, मैथ पढ़लु, इंग्लिश पढ़लु हिन्दी पढ़लु मैथ, रिजनिंग पढ़लु। बहुत, बहुत सब्जेक्ट छल जे हम पढ़लियै ये। आ नीक लगैए पढ़ऽमे ऑनलाइन हमरा आ खुशी मिलैए, खान सर सबसँ पढ़लू रहैं। जे बहुत नीक पढ़बै छथिन, बहुत ही नीक
हां, खान सर सबके विचार विचार देलनि बनहिया विचार देलेन।
जी जी भारतमे खान सरके ऑनलाइन क्लास- - ऑनलाइन क्लास के नाम अबै छै ने तऽ खानसरके नाम अबै छै।
हँ।
जी ईसब बहुत बढ़ियाँ छथिन मास्टर आ- - बढ़ियाँ विचार देला आ बढ़ियाँसँ समझेला। आदमी बच्चा सब समझल हुनकर- - पढ़ाइ समेझ के घूसा देला ऑनलाइन- - पढ़ाई जे ऑनलाइन जे पढ़ाई - - पढ़बै छथिन तऽ पढ़ैत देरी बच्चाके मेथा मे घुसि गेल। अहँ तऽ ईसभ बहुत नीक लगै छल। बहुत खुशी मिलै छै जे पढ़ऽमे- -
जेना जेनाके अभीये बच्चासब- - टुवेल्थ पास कऽ कऽ जाइ छै नीटके तैयारी कऽ क करअ। बहुज जे बच्चा के पास छै कनि- - पैसा -वैसा जादा त उपर ऑफो लाइन जा क पढ़लक। जे बच्चा के पास नहि छै तऽ ओ अपन घर बैठ- - बैठल -बैठल नीट के नीट के तैयारी केलक ईसब- - ऑनलाइन अयला से ई सब जागरूक कनि बढ़ी- -
जागरूक भऽ गेलैए।
जे समान् जे समान्य परिवार के बच्चा सब छथिन। हुं हुनका ई सुविधा बहुत बढ़ियाँ भेलेन। जे घरपर बैठल- बैठल अहाँ घर पर घर पर से तैयारी कऽ सकै छैथ।
जी -जी, ई -ई बहुत अहाँ सही बात कहलिय।
के पहिले जे ऑफलाइन मे सामान्य बच्चा सब न पढ़ बबैत रहथिन।
जी जी जी सही बात कहलीया। सही बात कहलिय देखियौ जेना अहि नीट- नीट के बात कहलियै। तऽ नीटके- - पढ़ाइमे बढ़ियाँ ऑफलाइनसँ पढ़ाइ अगर करबै न- - तऽ बहुत बढ़ियाँ पैसा लागि जाइ छैई। लेकिन जे अहाँ ऑनलाइन पढ़ाइ करबै तऽ अहाँके कमे समे भऽ जायत। तब एतऽ गरीब जे गरीब परिवार निम्न परिवार छै सेसब छैई। जे छब अपने परिवार छै उसब के उसब ऑनलाइन क्लास कऽ केऽ पढ़ लेला निकलि गेल। आ गाम गाँव मे जे गरीब परिवार छै निकल। तऽ हूँ ओसभ बहुत नीक लागल खुशी भेल जे निकल गेलै बच्चा बड़ा मेहनत भी मेहनती रहथिन गाँव मे रहि का मेहनत केलखिन गाँव से निकललखिन आ जे गाँव स जे पढिके निकलखिन तऽ गाँंव वाला मे बहुत खुशी होइ छनि जे हमर गामक लड़का गाँवमे पढिके निकेल गेलखिन - - -
हँ हँ
जी
अहँ तऽ ई ऑनलाइन ऑनलाइन एयलाके बाद ईसब बहुत बढ़िआँ चीज भऽ गेलै जे आदमी अपन कम सुविधा मिलल छै बहुत बढ़िआँ छै यौ लगभग। लेकिन आदमी अपन घरमे बैठकेऽ बढ़िआँसँ कम सुविधा मे
जी
बढ़िआं तैयार बढ़िआँ तैयारी केलक
जी जी ई सही बात कहलियै जे आहाँ अपन घरपर बैसल तैयारी कऽ लेलक सही बात कहलियै आहाँ तऽ ई बहुत बढ़िआँ सुविधा भऽ गेल छल। ई सुविधा नीक लगेै हे हमरो सबके घर पर हमुहुँ सब देए छी ऑनेलाइन क्लास करै छी। घरे पर बैसल पैड़ लै छी। घर पर रहे छी माता पिता के नजर मे रहेै छी। मातो पिता देखला जे हमर बेटा ऑनलाइन क्लास करैया। पढिया देखियौ पहिला पहिलेके जे आदमी छथिन। इन उ पहिलेके आदमी जे छथिन हमर सबके माता पिता। उ सब पहिले जमाना के- तऽ हुनका सबके पता नहि चलै छै ई ऑनलाइन क्लास की होय छै तऽ ओ सब कहलक- कि बौआ मोबाइल चलबै छै।
हँ।
हँ कहला- तऽ हुनका माता पिता के समझेलू जे- ऑनलाइन क्लास करै छियै आब ऑनलाइन क्लास होय छैय। ऑफलाइनमे ज्यादा पैसा लैग जाय छै ऑनलाइनमे कम लगै छै।
ह-
तऽ मा मातो पिता खुश भेलाह जे हँ हमर बेटा। हमर बच्चा। कम पैसा मे पढ़लै हे बढ़िआँ करै हेए। नजर मे रहल हमरा। बच्चा हमर नजर मे रहै है तऽ मातो पिता खुश रहल।
हँ तयो ऑनलाइन अभी ऑनलाइन जो पढ़ैके विचार नै छै। सर सामान्य जानकारी भी ऑनलाइन के माध्यम से बहुत बढ़िआं बढ़िआं मिलै छै। जेना जेना देखियौ आहाँक खेल कूद में कोनो प्रदर्शन होय छै तऽ आहाँ ऑनलाइन के माध्यम से देखेै छियै।
जी, जी सही बात।
कोनो सं संगीते के संगीते के माध्यम होय छै।
सही बात कहलियै सही बात कहलियै ऑनलाइन।
या कहीं या कहीं घर देखियौ कहीं कहीं पर- कही पर घटने होय छै तऽ कोनो।
जी, जी।
फेल इ कोनो तर कोनो-
जी सही कहलियै, कोनो भी तरह के देश में विदेश में कुछ भी होइ छै तऽ हमरा सब के ऑनलाइन क्लास स ऑनलाइन से सु मिल जाइ छय छै, सूचना भऽ जाइ छय, सही बात कहलियै पहिले युग मे, पेपर अबे, तऽ पेपर मे लेट अबय एक दिन बाद पेपर अबै, तऽ सुचना आदमी के होय, जे हँ फल्लाँ जगह ई चीज भ गेलै, आब छैन की जे एक मिनट मे पता चैल गेल, जे फलां जगह ई चीज भेल।
हँ, तऽ ई तऽ ई चीज तऽ ई चीज ऑनलाइने अयेला के बादे न, ई ऑनलाइनके ऐलय
जी -जी
वैह के माध्यम से ने इ सब चीज जानकारी मिलये तें न ऑनलाइन एला के बाद आदमी जागरूक भ गेले बढ़िया